हेलो हेलो हँ बौआ की खूबखुश रहू आनन्द रहू चिरंजी भी रहू ठीक छी
हँ हँ ठीक छै आहा ठीक छी
हँ हमहहुँ सब ठीक छी की करै छलहु हेँ
किछो नहि एखने खेनाइ पिनाइ खेलक अहाँके खेनाइ पिनाइ भऽ गेल
हँ हँ एखने हम खाना पीना बनेलहुं हें आइ तो एकादशी छले एकादशी मे तऽ प्याज लहसुन सब नहि खााय छियै ते सोहे वाला नहि छले ये रोट रोटी वाला छलैया उएह रोटी बनेने छलहुं हें आर आइ दिन मे सबके एखन ढोज छले तऽ दूए तीन आदमी छल खेलौं हें तऽ रोटी दूध छाली आम सएहसभ खेलहुँ हेँ बुझलियै
तहन तऽ बढ़िियां छले खना हमहूँ एखने खेनाइ हँ हमरो सबकेने भेला खेनाइ खेनाइ मे छले ऐज बनेने छलै मम्मी खींचेर पापा के स्वास्थ एखन ठीक नहि छलनि हे बोखार जे छले ओकर कीचड़े खायत त खीचे फेर हम अन् तोड़ कऽ तिलकोर के पात ओहिके तरवा पापड़ घी अचार इएह सब भेलेएा
हू हू बढ़िया अछि तहन तऽ घी खेच चढ़ ते अनूपे होइ छै खाय मे की भाव गेलनि चा्चा के
त ब एखन देखे ने छियै मौसम कते चेंज भेल जाय छै तऽ ओह मौसम दुआारे सर्द गरम से बुखार तुखार भ गेलनि एठन दौड़ बी मेे भऽ गेलनि हेँत
हू हू आर ए ये ओ जे एखन एकटा अपना गांव मे आदमी मरि गेल छलथि हे से की केना भेलै से कहू तऽ
उ की कहू बड़ सुदर हुनकर मृत्यु भेलय हन
देखलिय सब देखल भोर सब मे घूमते फिरते एता बेटा पुतहु सब केने रहे छै छलनि हेँ सब रहै छलनि अपन दिल्ली बम्बई तऽ जे होय छै आइ काल्हि सब तऽ अपन अपन जिंदगी मे रहे छै व्यस्त तऽ आब मेय बाप पर के ककरा ध्यान दै छै तऽ ओ की सब बाहर छलै बाप लगमे नौकर राखि देने छलन हे तऽ नोकर लोककेँ कते करै छै तैयो करे छलै हन अपन तीन चारि बजेके अथी बेर दुपहरिया सबमे
हूँ हूँ
हुनका कनि कनिकेँ छाती मे दर्द उठलैन
हूँ
से छाती मे दर्द उठलैन तऽ कहलखिन जे काज करै छलैन तिनका की गाड़ी निकाल लऽ कऽ चल तऽ कनि
हूँ
ओ कहलखिन ठीक छै जहने एतऽसँ निकालखिन बुझियौ नऽ एको दू किलोमीटर नहि गेलखिन प्राण छुटि गेलैन अ नीके भेलैन जे कियो करे वला नहि छलखिन हे बूढ़ सुुर छलखिन हे तऽ अपन चैल गेलैथ
भेलैन बूढ़ सूढ़ सब के वएह जे जलते फिरते मृत्यु भऽ जाय त बड्ड नीक बड्ड नीक होइ छै बुझलियै
आ उएह देखलियै फेर हम गेल छलिये तब जे एक डेढ़ दिन तक रखलकैन घर पर आओर फेर धिय पुता एलै जेना लोककेँ जीवैतमे केओ करैत नहि रहत आ मरला पर सबे कोई हाकरोस पाइर पाइर कनैत रहत तऽ बेटी से जे बोखार पैर पैर कनैत रहै से किछ फुराय के नहि
हुँ इहै होइ छै दुनिया की कहबो बौआ सबके इहै हाल छै बुझीयो ना गाम मे छी हमस आ से एक ककरो कोनो घरमे जे बुझबे जे दस टा परिवार रहे छै नहि सबके घरमे एकटा बूढ़ा एकटा बूढ़ढ़ी बस घर साथ कोनो कोनो घर मे ताला लागल एनाये छै हाल गाँवकेँ की कहु बुझते नई छै की गाँव
अछि
हू बुझिते नै छै गाँव मे एहन कोनो चीजे नहि छै से नहि बुझे जाय छै बुझलियै
ई वाला बात भऽ गेले जे गाँंव मे छै अलग अलग सब गामके लोक होइ छै एके
एक के एके गाँव होय छै दू आ लोक होय छै एके से व बोआ सब ठम ओहै हाल छै तहन कहियौ आओर
जीबैतमे आ की पुतहु सब आबि कऽ पूछय नहि छलै खाय लए एखन मरला पर रसगुलेकेँ तऽ पैन तोबे के भोज लोक करे छै इहे वला भ भेलै म जीवैत रहलै तऽ केओ पूछे नइ आ मारला पर रसगुल्ला के रस भोज से करै छै
हूँ हूँ आओर सभ कहियौ तखन आओर सभ ठीक अछि
हँ हमर ठीक य अहाँकेँ
हमरो ठीक अछि आओर कहलहुँ जे अपना अहाँ आयल छलियै मिथिला हाट गेल छलियै की सुनने हेबै मिथिला हाट
हँ हम दू बेर गेल छलि ये
ओ गेल छलिये केहन लागल मिथिला हाट अहाँके
मिथिला हाट बहुत नीक छै
बहुत नीक छै तऽ बहुत नीक लागल नै
हँ जे अपन सभके मिथिलामे अछि पुराना जमाना सभमे चलैये सैह सब पूरा जेना जेबै तऽ लागत हम जे हमर दाय सब जेसब केने छलै जे सब यूज सब चीज देखे देत अहाँके देखबै लोढ़ी सिलौट सदत जे होइये सबटा तऽ रहै छै
हूंम्म
ओहि के अहाँ के रोटी सब जे हैत से जांते मुका पीस पीस क खुएत जेबे तेका ओइ रोटी रोटीके ओइ रोटीके स्वादे अलगे होइ छै देखै छियै
टी भेटै छै मकई के तऽ मड़ुआ के तऽ जौ के जे हइ पहिले जे भेटै छलैये।
हँ सी रंग बिरंग के फेर जेबै अहाँके कहीं पाइ लै छै ओहिमे अहाँके मखानके खीर साग रंग बिरंग के जे होइये पटुआ पालक रत्ती जे होइये से आओर जकरा सब जेना बाहरसँ लोक सब आबै छथिन देखै लऽ तिनका सभ लेल मतलब अलग से जेना बाहर सब के लोग सब के नहि ने होइ छै माटि सबके घर सब मे रहल तऽ हुनका सबके लेल ओतऽ फाइव स्टार होटलो सभके व्यवस्था देखने नै छेलियै न्यूज सब पर जे गृहमंत्री जे छथि अपन सब के अमित शाह सेहो आयल छलखिन हँ तऽ अपन देखलखिन सुनलखिन घुमलखिन पूरा ओतुका खेनाइ सब खेलखिन जते ओतऽ काज करै वाली सब सब छेलखिन हे तिनका सबसँ बातचीत केलखिन आ ओ पूरा मिथिलाके संस्कृतिके देखाबै छै अपन
हूंम्म जे अपना सब पहिले करैत छलौं जे विलुप्त भऽ चुकल छै आब अपना सबमे तऽ सएह अइ टा बुझियौ ने दार्शनिक स्थल बनेलकै ये जैमे सब आबि कऽ घूमत फिरत फोटो लिय अपन खाना खाउ आहाँ के ओइमे बाँस के चीज सब बनेल रहै छै मिथिला पेंटिंग के चीज सब रहै छै तहन सँ की कहै छै उंम्म सीखके काज कैल जाइ छै से सब आ बुझियौ अनेक अनेको प्रकार के ओतऽ बिजनेस बुझियौ चलै छै व्यवसाय खुजल छै एगो मिथिला हाट
सब्जी अँचार बनबै छेलियै अपना सब चोरा चोरा क खा लै छेलियै से सब ओतऽ अँचार ए एत्ते महग मे बिकाइ य से किछु पूछै के नहि अहाँ जेब औ ओहो लय लै लोकसभ मारि करत जे कतबो पाइ मे दै छै तऽ अपनासभ तऽ ओनाहीए सभ चीज बाँटि दै छेलियै ये अपने खाएत रहैओएहै
हँ हँ ओएह न पहिले ओकर कोनो महत्व नहि छलैए आब उएह सभ चीज के जे पाय लगे छै त लोकों के खाइयो मे नीक लगै छै आर कहै छै निक तऽ होइते छै एखनो हमर दादी माँ जे छैथ बड नीक अचार बनाबै छथिन बड्ड नीक हुनकर हाथ के जे खायब तऽ बुझियौ न खरीदुआ जे होइयए ओसभ फेल छै से एखन बनेने छलैथ हेँ कुच्चावला फड़ावला मिटकावला कटहर के तहन से एकटा कुनदैन छोटकी आम होइ छै आमो वा आँखि से कहल जाइ छै कटहर भी की कहल जाइ छै ओ
से तऽ बढ़िआँ अईछ दै छैथ बना बना खूब सारा
ह बात द ब तऽ रंग बिरंगके अचार रहइया अपनो खाइ छी तहनसँ लोक ओ सभके दै छियै रिश्तेदारो सभके व दादी माँ के अपन कते लोक छैन हीत पहचीन मे किनको सभके दै छथिन आ अपन खयबो केलहुँ बुझलियै एक एकटा आदमी छलए जे एनाहे एकटा अथी खोलने अछि तऽ हमरा फोन केने रहैथ
हम चाहै छी कि अपन मिथिला किछु नाम करय अपनो गाँव किछु नाम कराए आहाँ सब जे क्षेत्रमे छी जे चीज अहाँके नीक लागैए से सब टा हम लै छियै जेनाकि अचार भेल मखान के भेल या अहाँ किछु अहाँके बनायल आबैया तऽ बन बझलिय आओर सह सब भेल त सब
अहाँके त सुनै सब चीज किया नै बना बना शेब करै छी
बनाबै छियै हमहुँ बनाबै छियै एखन बौआ छोट अछि ने तेय द्वारे एखन नहि भऽ पाबै छै ओते लेकिन हमहूँ बनाबै छी
हमु सोचलो हं जे धीरे धीरे सीखऽ कनि कनि माछ ताछ ई सब बनेनाइ आब सिखबै तऽ धीरे धीरे आबि जेतै ने तऽ उएहसभ सिखनाइ स्टार्ट करबै आब
हू हू करू करू बौआ अहाँ हमरागर आएब गाम ताम तऽ हम सिखा देब हमरा ओ सब मे नहि दि कत ते सीखा देब
कहै छलहु जे आयब तहन दीदी छी तहन सिखा देब हमरो
हँ हँ ओहिमे नै दिक्कत छै हम आहां के सीखा देब बुझलियएै हँ
बौआ केना अईछ बौआ सब ठीक आई
हँ हँ बौओ ठीक अछि बौआके आइ तीन मन तेसर म महिना पुरला एहिसँ चारिम महीना चालू भेलए तऽ ओएहे सबमे कनी लागल छलहुं हेँ आइ काल्हि के नहि बुझै छियै ई करू ओ करू फोटो लिअ
किछु भेल छलाए एकरा सबके देखै छियै रंग बिरंग के
हँ खाली ऐसने फैशने भऽ गेलै आ नहि करू तऽ सहो मे लोक चायटा लोक आएब कऽ कहत कि याई यहाँ किया नहि केलियै उ प्या नहि अछ के जही करै छी हँख मुहमे झीक देते से बुझियौ तऽ उएह केलहुं हे बिसरा गेल मोन खराब छले सुतल छलहुँ हें चारि बजे तक बुझलियै चारि बजे तक सुतल छलहुँ हेँ तनेक बार इह रहलल जे जा आ तऽ अथि छिये बौआ के मास छिये जन्म मास छिये तहन उठलहुँ हेँ तहन फोन केलहुँ हँ बहिन सभके तहन फेर हबर हबर सबटा सजेलो हे तहन फोटो खिचलहुँ हँ बुझलिये एते हमसब बुझलिय हमर सबके मायं तऽ एकटा फोटो नहि रखने अछि किया रखतै ओहि टाइममे ई सब चीज रहबे नहि करै तऽ कते सँ रखतै
ओहि टाइम मे तऽने फोटो फाटो चलबो नहि करै छलैए
आबके ब बच्चा सब के खाली फोटो फाटो एस्नो पाउडार
लोकके पहिले जमाना मे देखैत छलियै माँ सब कहे जे छै जे लोक बच्चो देखे खोले छले त लोक सब कहे छले नजरि लागि जेते नजरि लागि जेते आब ते बच्चा जन्म सब पूरा फोटो अपन डालि देलक सौंसे
ह सएह बुझियौ बौआ की कहु पहिले हमसब किछु ने महिना मे पाच हजार छओ हजार रुपया खर्चा हत बच्चा पर आ कतय से हेतै कमेबै तहने हेतै आ की कहू फालतू के खर्चा लोक दुआार चारटा जे लोक छै पहिलहो चारि टा लोक के आबको चारि टा लोक छै पहिलुका चारि टा लोक खाली कहै छै आह नीक किछु कऽ लै तऽ ताना मारे आब नहि करै छै तो ताना मार छै जे एन छै जे करत न
हमरो लग एखन टाइम नहि रहै छले फोन तोन नहि कहल आब कहल जाइ छी सुतय लए तहने अहाँके फोन आयलए तऽ कहलियै
केलहुँ हमरा बड़ नीकसँ मोन ह करितो धन्य बात भऽ गेल